भोजन
हँ भेलै की सब हाल की करय छैं
हम तऽ आजादी में छी तोरा सभ जेकां थोड़ी अथी रहेया जेकि अपन कहुना चले छै घीच तीर कऽ
हँ आओर कह की करै छै नहि किछ हयए एखने आम खेलियौयै
वर्तमान मे चाय के व्यवस्था हो रहल छै ओहो गरम गरम चाय
अच्छा तोरा आबै छौ बनायल से
गर्मी रहते तऽ गर्मी मे जे चाहिये गरम के गर्मीये कटे छै
हँ खूब कऽ चाय पीबू आ गैस बनतौ तै के बाद पता चलतौ
नहि चाय के जे छै से सबसँ पहिने किछु तऽ तोरा चाय मे जे छै से एक कप पानि दही तीन कप अगर चाय बनेबाक छौ तऽ एक कप पानि दही ओ पानि मे जे छै चाय पत्ती दहि आ चाय पत्ती के खोलबैत खोलबैत पूरा जरा दही जेहन ओ पूरा मोट भऽ जाउ मैगनेट भऽ जाउ अपना पूरा अथि मे तब ओकरा की करतौ तुऽ ओहिमे चीनी दहि आ चीन्नी के खौला पूरा चीन्नी जेहन ओ पूरा मोट भऽ जेतै ताहिपरसँ जे छै से दू कप दूध आनि कऽ दही आ ओकरा नीकसँ जे खोलेबही तब जे चाय पियैके आनन्द छै एह
मतलब तोरा चाय बनबैमे एक घंटा लगै छौ
हमर चाय पैंतालीस मिनटमे बनय छै ह लेकिन चाय रहे छै ई नहि जे कि कहुना कुल्हर चुस्की में नै ओहन चाय पिया सकैए जेहन हम पियबै छी आ ओ कुम्हारवला बरतन जे हमरा चायमे भेट जाय तहन तऽ ओ चाय
हँ तहन तऽ तू टॉप कऽ जेबैं एहने चाय बनौ जे
भविष्य मे सोचि रहल छी एकटा टपरी खोलि कऽ चाय के दुकान खोली ओहिमे जे छै से भर पूर्ण मात्रा मे चाय राखी आ आदमी सब एता पीता सब के अहाँके जे छै से आशीर्वाद प्राप्त हैयत
हँ एकटा चाय के अथी खोइल ले हँ छोटे दोकान से पैघ बनय छै न
तेहि न तऽ एकटा चायके दोकान ओही टाटवला दोकान खोलि दैत छियै ताबत धीरे धीरे चदरा लगतै तकर बाद धीरे धीरे धीरे धीरे ईंटो जोड़ा जेतै
हँ
दरभंगा स्टेशन पर सोचै छी एकटा दोकान खोली
अच्छा खोइले ले सोचलासँ किछ नहि होइ छै करबिही तहने हेतौ
नहि नहि सोचलेसँ सभटा होइ छै पहिने सोचियौ तब ओहिपर मन्थन करियौ तकर बाद जे छै से ओकरा आ संज्ञानमे लियौ जेकि ई चीज हमरा करबाक अइ तब जे छै से ओहिपर करबै तखने किछ हैत
अच्छा
हर चीजके अपन अपन सभटा व्यवस्था रहैत छै ओहिसँ जुड़ल प्रकृतिसँ जुड़ल हर चीजके
खेनाइ पिनाइ भऽ गेल छौ
अखन कोन समय छै खायके गे तोरा जे छै से तोरा जका हम चाइर बेर कऽ भरि दिनमे नहि खाइ छी एक बेर जे छै से से नहि भोरमे नाश्तो नहि करै छी भोरमे जे छै से आरामसँ बारह एक बजे दू बजेमे जखन भेलै से खेलौं आ ओकर बाद जे छै से आब अखन चाय चलते एक दू बेर राति तक
हँ
आ फेर जे छै से अहाँके दिनमे नहि राइतमे फेर भोजन हेतै तऽ रौत को भोजन हम एगारह बजे भोज कतसँ भै भोजके प्रतीक्षेमे रहि गेलौ आशामे छलौ जे भोज आयत अहाँके दू बजे तक आशा मे सुनैय कि नोत आयत आब नोत आयत आब नोत आयत लेकिन किछ कतौ नहि ओहो निचे छै से भरल किछ नहि भेल सब खतम भऽ गेल
ओ चल कोनो बात नहि छै सब दिन सब दिन दोसरे ओतय खेबही कहियो अपनो घर कि यै नहि खो
अच्छा कोनो बात नहि आय के भाय काइल तऽ अहाँके जे छै से खेनाइ आ प्लस दछिना प्लस लोटा सेहो भ
एह तहन तऽ जय जय छौ
एकादशी जाग के नोत छै ओहिमे जे छै से अहाँके कम से कम एगारह टा ब्राह्मण के सॉरी एक सए आठटा ब्राह्मण के एकासी जाग मे लोटा एकर बाद धो जिनका जे अथी रहय छैन धोतीयो दै छथिन कते आदमी कते आदमी दुर्गा पोथी सेहो दै छथिन कते आदमी चांदी के सिक्का सेहो दै छथिन लेकिन जिनका जे हिसाबसँ भगवती देने रहै छथिन तऽ नहियो किछ तऽ कम से कम एगारह टा रुपया आ एकटा लोटा
चल तहन तऽ भेटबे करतौ
तऽ तैना तऽ ओ रहतै एकदम सुन्दर आ तै पर सब भोजन जे छै से अहाँके नौ छौ छप्पन
तऽ ओझुका भरपाइ काइल कऽ दिहे
हँ तऽ पूरी तरकारी तिलक अचार टमाटर चटनी रैयता तेकर बाद जे छै से फेर दाइल फ्राइ ओ एकटा भातवला के कहल जाइ छै पेलाव तऽ पलाव तऽ ओ भऽ गेल अहाँके तहिमे जे छै से ओहि ऊपरसँ ओसभ सभटा केलाके बाद जे छै से अहाँके मटर पनीर तकर बाद मिक्स भेज
अझुका कोटा काइल पूरा कऽली हैँ
तऽ मिक्स भेज के बाद फेर जे छै से तकर बाद अहाँके जे छै से अबै छै खाजा तकर बाद अबै छै लड्डू तकर बाद अबै छै अमृति तकर बाद अबै छै बालू शाही तकर बाद अबै छै राज भोग तकर बाद अबै छै क्रीम चॉप तकर बाद अबै छै अहाँके ललका तकर बाद अबै छै उजरा अते मिठाई जे छै से ते मे अखन जे छै से खाय वला एते चीज खेला के
एते तऽ खेले नहि होइत छै देखे क आदमी के मोन भरि जाइ छै
पेट भोजन केला के बाद जे छै से अहाँके हमर एहन एहन कका सब छथिन जे ओ दू दू सए मिठाई खीच लै छथिन तुरत
अच्छा
तऽ दू दू सए मिठाइ जे खाइत छथिन भोजन कयलाके बाद हुनका कम नहि आकबाक चाही आवाज तोहर ठीकसँ नहि आबि रहल छौ
हँ काथी होइ छै ओ कनी नेटवर्क सभके प्रॉब्लम भऽ जाइ छै ने तहि दुआरे
हँ नेटवर्क के तऽ दिक्कत छैहे मौसम केहन छौ
मौसम तऽ एखन बहुत गर्मी छै
एतय तऽ पाइनो नहि भऽ रहल छै गर्मी